हँ हालचाल छै
ठीक छै भाइजी नमस्कार
नमस्कार आओर की होइत छै
किछु ने अहाँके की समाचार छै
सब ठीक छै
हेलो
सब ठीक छै
आवाज नय आबै हा भाईजी लगे छै नेटवर्क नय ये हमरा फोन मे
हेलो
हँ की हाल चाल
हँ ठीक छै तऽ की सब खयने छी आज
खानामे तऽ भेलै हे आलूके पूरी खीर आ भुजिया
अच्छा
हँ अहाँके की भेलै हे
हमरा तऽ भेलैए दही आलूके पूरी य नारियलके चटनी आ बादामके चटनी
ओ अहूँके यहाँ आलु भरिके पूरी बनलैएँ की
आज बनबे कलै ह काहेकि आज बिफे हय न
ओ हँ अहाँके ठीक कहै छी तब अहाँके खुदे बना लेबै छी कि आलू भरके पूरी
न हम ईसभ नय बनबै छी हमरा तऽ माताजी हथिन ओहे बनाबै छथिन अहाँके बनाबे अबैया कि न
हँ हमरा बनाबे आ जाइ छै
की सब बना लै छियै अहाँ
हम तऽ रोटी भुजिया कचौड़ी पूड़ी खीर मतलब बना लेबै छी
खीर केना बनबै छी भाइजी कनि बता सकै छी
भायजी खीर बनै छै चावल के दूध रख के बनै छै आओर खीर मसाला रख के हँ तऽ भायजी यहाँके गर्मी छुट्टी हो गेल छै
हँ गर्मी छुट्टी तऽ हो गेल छै
ओ अहाँके कितना दिन के गर्मी छुट्टी भेल छै
अ भेल छै एक महीना पैंतालिस दिन का
ओ तब तऽ बहुत दिन के गर्मी छुट्टी भेल छै अहाँके
नय अयबेर तऽ कम गर्मी छुट्टी भेल छै पिछला साल तऽ दू महिना के भेल छलै
ओ तऽ भायजी एक महीना पैंतालिस दिन अहाँके कहलियै तऽ ओ तऽ दू महीना पन्द्रह दिन हो गेल छै
पैतालस दिन कहै के मने की तीस पैतालिस दिन बोलल ने जाइ छै तीस चालीस दिन ओना हँ
इहे न कहै छी कि अहाँ तऽ ऐसे कहै छी
मेसक बीच मे
हँ भाइजी हं भाइजी सीधा कहू न पैंतालिस दिनके
हँँ से ही
जी भाइजी एक महीना पन्द्रह दिन के
हँ एक वह जी भाईजी तब अहाँ एकदम सही बात कहली
तऽ भायइजी अहाँके आम उम फड़ि गेल छै
हँ फरियो गेलै है हमनी खाइयो लेलियै पैकारो तोड़के ले गेलै अहाँके आम छै कि नय
हँ हमरा तऽ आम छै
कोन कोन आम छै भाइजी अहाँके
ह यहा तऽ मालदह है किसिनभोग छै दलमा छै सुखुल छै पिया छै जर्दा छै इएह सभके आम छै हं भाईजी
अहाँके यहाँ बेलबा भुटबा आम छै कि नय
न भाईजी ईतऽ नाम हम पहली बार सुनै छी
बेलुवा के नाम नय सुनले छियै तऽ बड़ा आश्चर्च के बात छै
हँ भाइजी
तऽ अहाँ गर्मी छुट्टी मे की प्लान छै की सब करऽ क
गर्मी छुट्टी मे तऽ सोचै छियै अब तऽ गर्मी छुट्टी खतमे होइ छै तऽ सोचले छी की कहीं घूमे जाय के पर आब त नय जा पबै
हूं आओर की की सब करेके मने घूमे के अलावहो तऽ बहुत किछ कर सकै छीयै अहाँ
जी भायजी
जकरा सँ पूछो कि गर्मी छुट्टी मे की करल जाइ छै कहतै घूमे जायके घूम अरे भाय घूमे जाय के अलावा भी तऽ बहुत सारा काम होइ छै आदमी के किताब पढ़ सकै छी गाना सुन सकै छी इन्सान आज के जमाना मे सही मे बकलोल हो गेल छै
जी भायजी। अपनेके बात तऽ सहिए छै लेकिन। गर्मी छुट्टी हमेशा तऽ आदमी परैय छै गर्मी छुटी ले त होे छै कि आदमी ते के घूम प। ‌
तैय के बात नय छै ने अपन हॉबी पे काम कर सकैत छै।
तऽ भायजी होबी लाभ अथ एक महीने छुट्टी मिलल छै ओहुमे। अण्ड सणड आदमी अथी करै छै तऽ नहि ने होइ छै भायजी मैथिलीमे तऽ आब। समझते भायजी कि गर्मी छुट्टीमे घुमैके चाहिए।
मैथिलीमे गर्मी छुट्टीके की मतलब छै भायजी।
गर्मी छुट्टीके भायजी जे ई मतलब भेलै कि आदमी अपन जीवन जीतै कहीँ घूमै जेतै। तै भाइजी अहाँके मोन लगै छै।
हँ आओर अहाँके यहाँ बरसात होइ छै कि न।
हँं भाईजी बरसात तऽ होइ छै मेघौनी घेर देले छै अहाँ के यहाँ बरसात होइ छै की।
हम तऽ छते परे छलिय लेकिन अब बुन्नी पड़े लगले तब हमरा नीचे जायके होत।
ओ भाइजी अहाँके मतलब रातोमे मेघ बरसै छै की।
हँ मेघो बरसैय छै रात को आ। मेघे से एगो गाना याद आयल छै।
जी भाइजी।
ये मौसम। की बारिश ये बारिश का। पानी ये पानी की।
लगै छी।
हँ गोभी के सब्जी अच्छा लगै छै
ओ अहाँके बनाबै आबैत छै की गोभीके सब्जी
न हमरा खानो ओना नय बनबै अबैया जेनाकि अहाँके कहलिया। हमर माताजी ही बना सकै छथिन।
ओ।
जी भइजी
ठीक कथी तऽ भायजी अहाँके आओर कथी कथीके सब्जी पसन्द छै
आओर तऽ हमरा पनीर उनीरके सब्जी पसन्द छै जेनाकि पनीर चिली भऽ गेल साहिपनीर भऽ गेल अहाँके शाकाहारी अच्छा लगै छै की मांसाहारी
हँ तऽ भाइजी जादातर शाकाहारी ही अच्छा लागै छै
अच्छा
जी भाइजी
मांसाहारी नय अच्छा लगे छै अहाँके
ना भायजी मंसाहारी ने अच्छा लगे छै
अहाँके गाँव मे रोपनी होइ छै कि नय
हँ भायजी गाँवमे रोपनी तऽ होइ छै
की चीज के रोपनी होइ छै भाइजी
भाइजी रोपनी होइ छै अभी तऽ धान के रोपनी होइ छै काहेकि मेघ के दिन छै
हँ
जी भायजी
धान के रोपनी के बारे मे अहाँके कुछ विशेष ज्ञान छै कि नै
हँ भाइजी छै
कनि हमरा बता सकै छी
कथी भाइजी
कि धानके रोपनी केना होइ छै ओकरा लए खेत केना तैयार केल जाय छै कितना पानी खड़ा केल जाइ छै कदवा केल जाइ छै कि ना केल जाइ छै ई सब
भाायजी होइत् छै ने धानके रोपनी छै कि पहिले बीआ तैयार करल जाइ छै
बिआा केना तैयार करल जाय छै अच्छा तऽ अहाँ नर्सरी के बात करै छी
जी भाइजी
जी तऽ ई तऽ बडड़ नीक बात करै छी अहाँ आगे कहू
तऽ भाायजी ओ जब तैका सा बड़ हो जाइ छै ने
हुॅं हुॅं
तब जे खेतमे रोपेके जी भाईजी तऽ जे खेतमे रोपै के होइ छै ने
हँ
तऽ ओ खेतके पहिले कदवा करल जयइ छै ट्रैक्टरसँ
केना होइ छै भाइजी कदवा
पानिसँ भरके लाबालाप कर दै छै
हँ
ओकर बाद ओहिमे ट्रैेक्टर चलै छै हरसँ आ ओकरा बाद ओहमे धान रोपाइ छै
तऽ ट्रैक्टरके साथ आओरो कोन चीज चलै छै जे ओ गदवा हो जाइ छै अच्छा हर आर लोटर वेटर ई सब ने
जी भाइजी
आओ तब ओकरा बाद की होइ छै
ओकर बाद धान रोपाय छै
केना रोपाय छै भाइजी धान
अच्छ भाइजिए कहू गो
अच्छा अहाँ रोपने छीये कि नै
हँ भाइजी हम तऽ रोपने छी
तऽ भाायजी ई धान रोपे ल क कोनो मशीन उशीन के यूज नै कर सकै छी हाथ के बदला
हँ भाायजी मशीनो तऽ आजकल चलै छै लेकिन आब गाँव देहातमे तऽ अभी तक अइसे ही रोपाय छै काहेकि रोजगारके भी तऽ बात छै भाइजी
नै हम सुनल कहलियै कि एगो चीज छै ड्रोन
जी भाइजी
ड्रोनसँ आ एगो अथी उपकरणो छै जे ट्रैक्टरके पीछे लगा कऽ आ ओ जे बीज जे अहाँ कहलियै धानके तैयार कऽ कऽ
जी भाय
ओकरा बाद ओकरा अगर अहाँ खेत मे चलेबै ने तऽ कोन सेकेण्ड के अन्तराल पर ओहमे से धान के बीज गिरत जमीन पर आ कदवा खड़ा हो जाएत
ओ भाइजी
तऽ एहिसँ होइ छै कि एतना लेबर जे होइ छै उ बचै छै आ ओकरा बाद जितना अहाँ धान अगर एने ओने मतलब जैत यानि की अगर एक साथ दु तीन गो लग जैत तऽ बादमे अहाँकेँ उखाड़य पड़तै नऽ
जी भाइजी
ताकि हुनकरा बीचमे कछु कम्पटिशन नऽ हो जाइ न्यूट्रेन्स लऽ
जी भाइजी
ई सबसँ बचल जा सकै छै मशीन यूज कैर कऽ
जी भाइजी अहाँकेँ बिलकुल ठीक कहै छी
हुँ
तऽ भायजी लेकिन पुरान अथी चलै छै कि धान आदमी रोपै छै तऽ होइ छै कि ले मजदूर सब रोपै छै तऽ ओकरो रोजगार रहै छै
हँ से तऽ अहाँ कहै छियै लेकिन अब इन्सान तऽ अपने नऽ शहूरत देखतै
जी भाइजी
इन्सान अपने सहूलियत से नऽ काम करै छै कि दोसर केँ सहूलियत से काम करै छै आब अहाँकेँ दू रुपैया फायदा होयत तऽ उहे काम नऽ अहाँ करब की अहाँ उ काम करब जाहिमे अहाँकेँ एक रूप या फायदा नय हैत आ दोसर केँ पाँच रुपैया फायदा होएत
हँ भायजी अहाँकेँ उ नय कर अहाँकेँ ठीके कहै छी तऽ भाायजी अहाँकेँ खाना पीना हो गेल छै
हँ सब भऽ गेल छै
हँ तऽ भायजी अब अहाँकेँ सुतल जाउ
ठीक छै भाइजी
ठीक बा भाइजी तऽ
ठीक बा प्रणाम
खुश रहु
चलू